की हाल चाल छै?
हमर ठीक छै, अहाँ कहू।
हमरो ठीक छै, की करै छियै?
फिलहाल त हम खान भो भोजन के तैयारी कर रहल छी।
किये ये किनका भूख लागल छनि, ये एते सवेरे।
भूख तऽ नहि ककरो लागल छै, लेकिन हमर
की की हमर हेलो हेलो
हँऽ
हँ आवाज कटि रहल छलै। हेलो अरे नेटवर्क गड़बड़ अय, दोसर घर में जइयो ने ते सिढि पर जइयौ।
हय बात